के फूड बड्ड खराब छै दूर जाउ
नहि हमरा लगै छै ने जे नेटवर्क प्रॉब्लम छै
हुम्
हाँ नेटवर्क कें दिक्क़त छै आओर सब
अच्छा
के मुर्गा बनाबे आबै या
नहि नहि आबैय या
हुँ हह किए नहि अबैय
अहाँ कें आबैय या
हँ हमअरा तऽ आबैया
त अन्हि बताबु
ठीक छै की करब सभसँ पहिले अहाँ लऽ कऽ आयब एक किलो आधा किलो जतेक चिकेन अहाँ मुर्गा अहाँके खायके मोन यए ओतेक ठीक ओकरा बाद अहाँ
छा की कहली फेर से कहू तऽ
सबस पहिले अहाँ एते मुर्गा अहाँके घर मे सब खइया ठीक त मुर्गा लोय त ह
हँ सुन
ओते मुर्गा लोआ एकरा बाद ओकरा अच्छा से धोइ लेब धोए के बाद ओकरा की करब अलका गरम पानिमे ओकरा फीक धोअब ठीक जब ओ धोआ जायत तऽ ओकरा ठण्डा पानिमे फेर धोअब जब ओ दुहार जात तऽ ओकरा फ्रिज के पानी मे धोअल
अच्छा
जबू सुन छ जब ओ धुआ जायत तऽ ओकरा फिर चार पानी से धोअब जब धोआ जायत चायर पानि से तऽ फिर गरम गरम पानी फिर दु पानी स धोअब क्युकी न मुरगामे चल बहुत गन्दगी रहै छै हम तऽ बहुत साफ सुथरा रहे वाला इंसान हम तऽ बीस बेर धोए छियै पहिले मुर्गा के ठीक छै
अच्छा तऽ बीस बेर अहाँ मुर्गे दइ छियै तऽ अहाँ क मुर्गा न बर
सुनू ने तऽ ओकरा मिट्टी ओकरा धो के आनै छियै आ मिट्टी मे मिला देब मिल दे फ उठ मिटी मे त ठीक फिर धो
ओ ओ भर दिन यह करते रहत ज मिट्टी मे धो उठाब ने
सुनू ने सुनू ने मिट्टी मिशनी गल फर फर धोआ ओकरा बात की करब भै जेगो मूड़ गा आनबै खरी फेर ऐस नहि का बुलता हुआ फिर ओ मुर्गाक के काटबै फिर काटबै हम हमर मन हम जैसे बनाउ चिकन
नहि तऽ अहाँके मन तऽ मैसनोो खा कय बने भै
अच्छा
कच्चे खा जइौ आ के मनज त किछो कर सकलिऐ
हँ तऽ हम ओकरा धोइ लेब ओकरा बाद हम कढ़ाइ चढ़ायब ठीक छै
अच्छा आ सुनै छियै अहाँ बात छै ने अहाँ खाली काटै छियै धोए छियै
कढ़ाइ चढ़ब कढ़ाइ चढ़ाबे के बाद कढ़ाइ चढ़ौलाके बाद ओहिमे डालब अहाँ तेल तेल डाले के बाद ओहिमे डाला जीरा मरीच सुखल मिर्ची तेजपत्ता ठीक तनिका ह हींग तन तनिका जीरा के पाउडर तनिका मिर्ची के पाउडर ई सब ओ ठीक छै तेल हँ तेल डाले के बाद फिर ओमे हम डालब जीरा फिर तेल डालब एहिऐसमे बहुते तेल हो जेतै बहुते तेल सुनै छी
हँ बात ने बा बड़ बगलाे ने छियै
हम तऽ अहाँके परेशान करै छी अच्छा ठीक ह समझाबै छी तऽ तेल डालब तेल डालब के बाद ओकरा ओहिमे चिकेन धोइ कऽ आ द डालि देब धोइके डाले के बाह दकरा अहाँ की करब प्लेट से ढकि देब ठाके क तरह चलाबयके बाद ओ म लब वहाँ अब न
ह बाती ने ब अहाँ ल परेशान करमे अहाँके ब्ड मन लागै छै क
अहाँ पहिले बताबु ने कते चिकन आनलियै
हम एके ग्राम लेने छियै हम दुूइये टा लेने छियै दुइे पीस लेने छिय
ठीक छै तऽ दू पीस लेने छी ने तऽ हमे चारि पीस प्याज काटके कढ़ाई मे डेल द प्याज कटके कर हैं तऽ डाले के बाद ओकरा चलाब चला चलाबै बाद ओकरा दस मिनट छो दे जब ओ दस मिनट फ्राई हो जायत गोलका सुनहरा हो जायत तऽ ओहिमे की करब अहाँ जीरा पाउडर मिर्ची पाउडर हल्द हल्दी मिर्च नमक गरम मसाला चिकेन मसाला ई सब डाल के चलायब चलाबे के बाद फिर ओकरा दस मिनट छोड़ि देबै य कि तेल छोड़त कि दस मिनट छोड़ि देब खीर हटाए कर प्लेट कढ़ाइ पर से ओकरा फिर कढ़ाई लो के चलउ जा
अ अहाँ पाजल लागल छीै अहाँके बनाबयके लूुर नहि छै
बक सुू ने बेन कर छ तऽ ओकरा चलाब छै
हम सुनै छियै आ नहि बाजै छियै
के बाद ओहिमे की करब अच्छा से फ्राइ भऽ जायत ओमे
अच्छा
खीर तेल किया हमरा सबके तऽ मन होते ओते डालब फिर तेल डालल तेल डाले के बाद जब ओ बनि जेत तऽ ओकरा कटोरी मे निकालत कटोरी मे निकाले के बाद ओकरा कुत्ता के दऽ दे क
अच्छा तऽ अहा ह के दे दे कुत्ता के कियाादे हमर कु्ता बड़ नीक खाय छै अहा कुत्ता से कम छै कि अहींके खिला देब
किियि ओकरा बाद ओ आदमी खाय वाल चिकन नहि बनत
अ तऽ कुत्ता से गम छी तऽ अ खा ले
ह मम्मी नहि रहे ने तह इसकुल लऽ गेलियै सुनहे ठीक छौ इकुल लऽ गेलियै तऽ ओकरा सुबह सुबह भूख लगल खेलियै जैसे ही एक जब मुछ खेलियै तो कहलियै अरे बाप रे छीी एते गन्दा खाना क्य बना सकाै आखिर इतना गन्दा भी खाना बना सकै य नहि मर मन मिल कि सााल एते गन्दा भी खान ब सकलै हन फिर ओकरा टिफिन के बन्द गेल आ हमर बाहर बैठल रहे छै कोर्डिनेटर हमर बाहर बैठल रह छै प्रिंसिपल ओकरा देलै कहलियै मैम ओही ल बना के अनलियै हन खूब खुश आ पेटुआ ऐसन सब खा गेल है आ से हम पोहा के पुछबो न केलिये एक चम्मच खा क दऽ देलियै तऽ हमर इकुल मे खराब से खराब के यूज हो जे समझलू
अच्छा
आ किछु
आ तब नहि तऽ अहाँ तऽ बड्ड खराब बनाै छीियै अहाँके कुछो के लोन नहि छै
ह्म अहीँके हए गोबरा अइसन तऽ बनाबै छीियै अच्छा छोड़ू ने हम जेबै जे छ तारीख चैत तारीखके हमर तऽ एको गो सामानो नहि पैक छै कखन करबै
अच्छा त हम की जानी क क जी
नहि एेतै तऽ काल्हि ट्रॉली खाली करबै आ डालना स्टार्ट करबै कियकि एक दिनमे तऽ डलेतै नहि
अच्छा
काल्हि हम कोशिश करबै जे काल्हि हम ट्रली के पैक कऽ लबै
हँ अच्छा
की करै छी
अहाँके जे खाना के रेसिपी रहे छियै ने बड गन्दा बनते रयै अच्छा छै कि ह कुत्ता के खाना खा ली लेकिन
तऽ कुत्ता के खाना अहाँ बनबे करै छियै खा लिये बैठ के जााक लेकिन उहो लागते मारिक के भगा
आ त म अपनन कुतागे खाना नीक से दै छियै अह खाना देबै तऽ हमर कुत्ता हमर कुत्ता दुइयए दिनमे काटके तऽ हे तऽ कहल जे अहाँ वालला खाना देबै तऽ हमर कुत्ता कल्े हमरा काटिके मारिक भगा देतै
ओ हम मगर खाना बना देब कुत्ता के दऔ ने तऽ कुत्ता खाना छोड़के अके खा ले
ह
हथे कइ क दे तहाँके
अच्छा
आ बाजू हब एो बात त बाजू जे खीरामे बाजू ने
आ हीरा मे हीरा
हमर बहिन कलीरा हमर बहिन कलिया जीरा
खी नहि त खाायके छ ग करै छ
छी छी
बाद जब अहाँके बात सुनतय न तऽ कहतय ई छौरी पागल अच्छा एकटा बात बाजू हमर हमर तऽ टास्क कम्पलीट भऽ गैल छैय न तऽ हमरा
आओर सब बाजू की बात छैय?
नहि अब यही बात सुनीयौ आँहां।
नहि बजके छैय नहि समझ अबय या।
अच्छा हमरा पैसा नहि न देअब?
चारि सए बीस जे देलियै हन ने ओहो नहि देबै।
आ ज देलियौ। छीन भी नहि सकलियै ऑप्शन नहि रहय छैय। एके टा के ऑप्शन रहै। छैय।
हँ
आओर बाजू
की चावल अच्छा चिकेन चिकेन के सा चावल खैबे करै छी।